तऽ का जी हेलो
हेलो
अहाँ अपन रेसिपी पूरा करि लेलियै
हँ करि लेलियै अपने बहुत डिस्टर्ब करै छियै हमरा
ठीक छै हम दस मिनट एनाहि फोन छोड़ि दै छियै
नहि नहि
पप्पा सामने कोई फोन नहि पप्पा कहाँ एलौ हन बात कराए दिओ तोरा अभी तूं कहलन्हि पप्पा एतै फोन रख खाना बनाय लिहैं अरे तों न गद्दारी करै छौ तकर ई मतलब नोरमल काल मारेंगे न हट तऽ एतऽ ह आप काम कजिए और दस मिनट तक ऐसे ही रहिगा ठीक हम भी अपना काम नही करेंगे आप कीजिए
हे मेेरी मम्मी आपको खोज रही है
हँ दिजिए बात करतेै है दिजिए नहि कटेगा दिजिए ने ऐसे कोन मरागा एक सए पचहत्तरे रूपा मे खूब खुश छ कोन सा गाना हि हा नहि मम्मी ओ आपक बेटी गा रही थी तो हम रिपीट कर दिए आप पूछ सकते हैं
आँ
गा रही थी तो हम रि
ओकरा लुरि ओ ओकरा लुुरि कते छै गाना गाबैके से पहिले प ता छौ
सच्चे मे गा रही थी बोल रही थी बोल रही थी चूल्हा अलगे जले बोले अरे बाप रे जा रहे कैजाक भास
तऽ वएह तऽ बोललियै ओकरा से कते आबो ओतेकरा बोले लागी से पहिले बोले लागी आबै छै बढ़िियां
बोले छै अपने अपने हमरा बोले छै आर केकरो नहि बोले छै
उएह उएहसँ बोल हे तनी नाातीके देखा दए ने कशीसँ
कॉलिंगमे
हँ तनी
सुता ले जे गर किशोरके नंगटे सुता ले ओैसीए अइसीए सुतल हे
नही ते
हँ हँ ऐसे करेंगे ने जब उठ जाएग तऽ हम खुद वीडियो कॉल करके दिखा देेंगे मेरा भी कल रिचार्ज खतमे ह होगा त आज करबा देेंगे बार केन ब छै
धने ऑड ऑडियो वीडियो कॉल करे पैसा कट जाएगा बस
नहि ईमे वीडियो कॉलके ऑप्शन है होसियार बनतै स एक सए रुपो नहि मिललो हन अभी तू भी छेबे करहऽ
आभी हम से कोन
दाल जियएगा समझे
हँ
त लटक जाइएगा
नहि अ ल अच्छा ई जितना कॉल हुआ है कतना का तऽ देगा ने
बात है क हमरा पहले दू रूपा दिया तऽ हमर नियम गरमा रहा है आपको भी पहले दूयए रूपा देगा
वही तऽ सेम सेम काण्ड कि है ने
बोलिये तब आ बना रहे हैं कुछ और हम मेरी मम्मी अब कुछु और बनाएगी कठल लूसन दए हैं मसाला पीस दे रहे हैं अच्छा न इसमे स्पीकर भी ने ज स्पीकर पर डालके बात करेंगे घर मे कोई नहि ने जेंटस मे नहि तऽ दम भर गरियाएगा बोलेा भरि दिन मोबाइल मे रहै छै
तऽ हमस अ भी तऽ पूछीये लीया गोलू मम्मी को तो समझाए उसको नहि समझाए
घर की जगह हल भैाया ह त कल गाना मम्मी सुन रही थी
हँ कल आप गाना गा रहेथे तू फोन आया ने मम्मी की मम्मी की मैडम का
बोल
तऽ आप गाना गा रहेथे हम से पूछी क्या की एग्जाम गई बनारस एग्जाम देने हम बोले नह
हुँ हुम्
आ आब गाना रहेथे हमको सुनाइ नहि दे रहा था
हुँ हं आपकी बहने गााय तऽब उसको बस रिपीट कर दिएथे आ मसाला पीस ते ऐसे रहिे बनाना छै आ बन ल बौआ लय गोली लय लेबै क स
होय ओ साल बै
ताजी नहि
ह
हँ
मम्मी एक बार देखतै आ ठीक छै प्याजाज काटबै तब ने ह देखिन पहिले आ ठीके छोँ
का
हुँ हं
मरबै ने एकर बहिनसँ छियै फोन पर देखले भाभी फोन कर देबैे